आँ हलो
हलो कतऽ छिही
कतऽ हिरो तऽ एना किया कॉल कैट कॉल किया कैट जाय हो
कैट जाए हो अपने आप
किया
यार पाय नय बहले रो
तुरन्ते थोड़बे नऽ होय छै
कहाँ बनै यऽ यार पाय एको रुपया नय देखेबै है
तू बारह मिनट पहिले बात करबही तब नऽ
तऽ बारह मिनट बात नय होइ छै कैट
केना केँ कइट जाइ छौ नेटवर्क जतऽ पकड़ै छै तेतऽ जाही नऽ
अपने आप
राकेशट केँ सुइया देलकै से फुइल गेलै है
हुँ फुइल गेल
बहुते गुलठी गुलठी उइग गेली टेसनस केँ सुईया देलकेँ
पट्टी मे देने हेतै
कथी नय मारबेलैकै
नय मरबेलकै
ऊ हुँ
अच्छा
बड पाय लई हइ सब उन्होडा मे
हुँ
सगुनो लेल बड्ड पाय लैय हई
बड्ड पाय लै हई यार
हुँ ओतबी के कहे छले पचास रुपआ ते ने मारबू
जान
हुँ बीस रुपआ पर
तऽ आय कानी लऽ गैल छलै मिस
आँय
कनी लगै छल बै
ए
कथी
भौँस आँ हेलो हेलो
हेलो
कथी कहै छी हेलो
हेलो भौँस कऽ हेलो
कथी कहैय छिही भैँस कनहर लऽ गैल छलियै
हुँ कना लऽ गलै छलही
आय कहाँ गेल छले इसकुल गेल छलीये से नय देखलही
साढ़े तीन बजे तऽ एबे केलिये हम घर
हुँ
आँय
हुँ देखने छलियौ
तब कखैन जेतहि तैय नऽ
हुँ
सबस्क्राब अरी बरहै छै
कते बरहलै आँय मौस लऽ हेलो हेलो हेलो हेलो कते बढ़ले कते बढ़ले कते बऽ
बरखिन सताइस टा ओ
सत्तइस छबे केली कन एहिमे अथी कऽ देबौ किलियर भऽ जेते हेलो
हुँ
सत्ताइस टा तऽ छबे करे रउ
बाजही
आओर जो नऽ बड़हबही आओर बराहबीहे जो नऽ तू कहाली चीन चाइर गो हम बरहेबो
दूगो बढ़ा लेलियौ
तु तऽ कहै छलही चाइर गो
तीन गो हम
अ हैय
है की तीनटा केल रहियै
तु तीन गो केलही ठिक छो अहनाइते करैत रह तब पोट करैत रही नऽ
करबो तन अपन महावीर कहै छै आय यूट्यूबर महावीर कहै आय यूट्यूबर बनै हय देखि नऽ
केँ
महावीर कहै छलै आय अरो बाइह यूट्यूबर बनतो आब देखी नऽ सरोज डाउन केँ
कखैन कहै छलो
भोर मे टीशन जाय छलिये तब कलास गैल छलिये तभि
जइते हलौ तब की अबै बेर मे
अबै बेर मे
हय कहाँ जाइ छलहि तऽ कहै छलो कनी कमे दुध होइ छले आई हलो हलो कतऽ गेलही रौ हेलो